जी नमस्कार। की करै छी।
जी हम तऽ कुछो नहि करै छी, अहाँ की करै छी।
हमे बैठेले छी हमो कुछे नइ करै छी।
ह अभीयै स सूत-उठ उठलीय।
अखने सुतिके उठलियै।
जी, हम अभिये सुति के उठलियै। अहाँ के कय बजे सुति के उठै छियै।
हम त साते बजे उठि जाइ छी।
हँ बड़ा जल्दी उठ जाइ छी ई क।
हम तऽ खानो-उनो खा लेले छी।
ह तऽ बरसे नहि करले छी।
ह बरसों ने कइलै छी। हेलो।
हेलो। हेलो आवाज नहि जाइ छै कि हमर।
हँ आवाज अबै छी।
बोले छी आऔर बताउ अहाँके पढ़ाई- लिखाई। कैसन चलै छै।
बड़ी नीक चलइ छै।
ओ खूब बढ़िया चलै छै नू।
हँ खूब बढ़िआँ चलै छै, अपनेके पढ़ाई-लिखाइ ठीक चलै छै।
जी हमरो पढ़ाई-लिखाई एकदम नीके चलै छै।
ह हमरो पढ़ाई-लिखाई नीके छै। चलै छै।
नश्ता जी बीजलिया तऽ कटिए जाइ छै, काइलौं बा। परेशान करे छै बिजली य ने।
हँ कल बड़ा परेशान कले छै।
आ आम जे चीज खाय छी। कि ना।
हँ आम-लीची खाय छै।
आ तऽ लची नहि हम आम तऽ खेबे करै छी। अब तऽ लि। ची के सीजन बीत गेल छै।
बीत गेले छै।
हूं। देखिये आब का होइ छै। की।
आ का होइ छै, देखै छै।
आओर बताउ ए बेर लीची खैलीयै ज्यदा।
हँ हम तऽ लीची खैले छी।
तऽ सुनै छी कि अहाँके बगीचा मे जा जा के लीची तौड़-तौड़ के खाय छी की?
ह अपने ने खेलै छली की?
हम न खाय छी ज्यादा।
तऽब।
आओर बताउ न अहाँके मम्मीजी-पिताजी सब कैसन छै।
हँ सब नीक छै। अपने के माता-पिता कैसन छै?
जी ओहो एकदम नीक छै। सभ अभीये तऽ उठ उठके पिताजी तऽ उठके सबेरहि चल गेल छी चौक पे। माता जी अभी खड़ा ओ ने। बना लेबै छथि। एगो हमये अभी उठले छी।
अभी उठले छी?
जी बोली ने
ह दही चूड़ा खा लेने छै।
ना तऽ दही चुरा ना।
दही-चूरा नीक नहि लगै छै?
नहि लागै छै कबो कबो खायबो करै छी रोज दिन नहि खाय छी।
ह रोज न खाय छी?
न न
काहे रोज नहि खाय छी?
ऐसा ही मने न करै छै। अहाँ अपन ने बताउ अहाँ अपने कथी कथी नाश्ता करै छी सवेर?
हम तऽ हम तऽ भोजनो खा लेले छिय दालि, चावल, सब्जी, तरकारी, भुजिया सभ खा लेने छी।
ओ भोजनो करले नश्तो करै छी की अहाँ?
हँ नस्तो कर लेले छी।
नश्तामे की करैत छी?
हम तऽ नास्ता में चाय-रोटी खयलै छी।
ओ चलू तऽ तऽ बड़ा सवेरे खा रहै छी ने?
हँ हम तऽ सवेरे ही खाइ छी। अपने ने खाइ छी?
न हम एतना सवेरे तऽ उठबे करै छी बारह बजे तक। फिर ओकरा बाद दू घंटा एने ओने घूमबे करै छी। ओकरा बाद न खाना खाइ छीयै हम।
ह
अहाँके बड़ा सवेरे खा लेबे छी। आऔर ब बताउ ने अहाँके तबियत सब कैसन? छै
हँ सब नीक छै अपने के तबियत कैसन छै।
जी हमर तबियत सब नीक छै ।
आ । आओर बतबै छै ।
जी सब ए न ई छै । आओर बताय ने अहाँके खाना पीना मे की की भए गेल छै?
खाना पीना मे भेल छै, चावल खाले छै, दालि खाले छै, भुजिया छै आ बैगन फ्राई छै। अपने अपने तावी सूत के उठले छै?
हमरो घर उहे सभ बनले होइ भात बनले छै दाल बनले छै तरकारी बनले छै इहे सभ तऽ बनले होइ।
हँ -हँ यह सब बोलल छै ।
हँ आओर बताउ ने कि अहाँ । के मतलब की कई जाय के न छै कि अभी ।
जाइ छै ।
कहीया ।
कुछु दिनमे जाबा ही । दिल्ली जेबै- दिल्ली जेबै अपने न जाइलय ।
न अभी देखू ने काज आइ जाब हमर पढ़ाई के दिन निकट आबै छै आ हम घूमे थोड़े जायब लगै छी यहाँ ।
हँ पढ़ाइ करै छै ने ।
हं । आ बोलै छी लैपटॉप पर कहिया खरीदे के छै आमनीक के अहाँ खरीदबो करब कि न ।
खरीदै छै एहि महीनामे खरीदै लै छै ।
हँ ।
ह्मं ।
हो गेल अभी कालू मिलाक केतेना ओे छत्तीस बयालिस लए होइए गेल छै ।
ओ छत्तस वैलस गेल छै । हमरा पेमेन्टो नहि आबै छै ।
पता नई देखै जाइ ।
देखै ठीक हइ जल्दी -जल्दी करा दै छियै।
हम कल कहै छियै । आओर बताउ ने -अहाँके तबियत- सब नीक छै ।
हँ ।
अहाँके तबियत सब नीक छै ।
हँ सब नीक छै ।
हं । आओर अहाँ की करै छीियै अभी ।
नाम तऽ घुमय छै ।
केने छी अभी घरे छी हम तऽ अभी। बिछौना पे बैठल छी पूछो की करोभी फेन बिजली आब गेल ने ।
हँ बिजली आ गेल छै ।
इहो बड़ा नटंकी करै छै बिजली आ क आय छै कभो जाइ छै पते नहि चलै छै करे क छै ।
ह ओ की करै छै कि कल लाइन मे सटके मारि गेले छै ने इसलिए ऐसे करै छै ।
ओ ए रत ने कटल रहय छै।
कटै छै ।
तऽ काय लाइन में सटके मर गेल छै ओ लैऽका।
पता न।
नहि देखली क।
न कहै छै लोक से तऽ सुन ले छै।
हूं, बाप रे बाप। ए जबना बड़ा ख । खतरनाक छै कोन केना उमर जाइ छै समझे न आबै छै छोट- छोट लड़िका सब केने जाइ छै एते- एते लड़िका सब अपन जान दे देवे छै।।
हँ जान दै छै।
देखी तऽ ओ लड़का मतलब क बिजली मे सट के मर गेल छै।
ह आरू रह तऽ टवरे प चहर जाइ छै।
जी हम तऽ देखियए के चौक गेलिय कि ओ बिजली में कैसे मरि गेलै।
हँ बिजली में न मर गेल छै, इसले लाइनबा काट दै।
हूं आयले। हमरा उहे सोचत रहे छै, कलहू इतना बिजली काहे काटे छै, काहे काटे छै, काय काटे छै, की जरूरत भ गेल की इतना बिजली काट दै छै, तब जाक हमरा पता अहाँ अभी बतले छी। एगो आदमी राइत में मर गेल छै, तब हम कहै छी बापरे एतना होइ छै।
हूं हूं। देखा में मरि गेल छै। अए ले लाइन काट दै छै, ओहि लग से।
ह ओह नू उतना ओ गधा के देखे छी, आओर बताय छै। अहाँके किछु ननू भए गेल अहाँ देखले रहै छी कि ओकरा।
हँ हम देख ले छै ढेका में एक लोक कहै छै तऽ सुन ले छै। त हमहुँ बतबै छी।
अहाँ गेल रही ढेखा र देखै तऽ।
ना न गल छै हम, कहइ छै तऽ सुनें छै।
तऽ चलू, तऽ आर की, अब सब नीके छै की। आँ। हेलो, बोलै छी। अब तऽ सब नीक छै, अब ओ चल गेलै तब ओकरा कोन रोक सकै छै।
हँ ओकरा आब कोन रोक सकैइ छै, आ लोग सब हरताल कलै छै ने तऽ लाइनमा काट दै छै।
हँ ईहो सब न छै। लोगों सब तऽ गलती। करै छै।
हूं लोगो से गलती करैत छै।
अहाँके मम्मी- पिताजी के ई बात सब पता छै।
हँ सभके पता छै।
चलू। तऽ ठीके छै, अहाँके घर वाला सब नीक। छै।
हँ सब नीक छै, अपने घर में नीक छै।
जी हमरो घर में सबे नीक छै। चलू तऽ अहाँ से बात घरमे बनल छैय भात दाल तरकारी लागै छैय, इहे सब बनै छैय, चलू अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागे छैय, अहाँ से फेनो बात होइ छैय।
ठीक छैय।